ह राधे रधे की हाल चाल
राधे राधे ठीक छिये हँ ठीक
हँ हँ हँ बढ़िआँ छै ई कॉल ऑटोमेटिक दस मिनटके बाद कैट जेतै ठीक छै
हँ आओर सब कहू हँ हम खाना खेलहुँ आहाँ बताउ
हम किछो नहि परल छियै अहाँ की सब खेलहुॅं हे
हम खाना खेलौ चना के सब्जी चावल
अच्छा किछो नहि बस आलू पूरी बनेने रहीये चटनी आहाँ सब खा र रह छै
और सब क ठीक कऽक सब ठि
हँ सब बढ़िआँ
बच्चा सभ स्कूल
नै ओ छौड़ी किसू त गेल छै अथी मे ओ की कहै छै एन सी सी बलामें आर ओ छौड़ी ई इसकुल जेबे नै करै छै भुस्कंट छै ओ कत जेतै
मां क एड केने छियै
हमर माँ के नहि हेतै ने फॉर्म सब भरल
ह कियो छै नैऽ ने न गाँव में तो क्यो नहि ने छै गाँंव में माँ के पास
ई सब की डाउनलोड कऽ लेलकौ यौ
क
एकटा छौड़ी
आ भाभी सबके एड केलहु की नहि केलहु भाभी सबके एड
हँ सबके केने छी
अच्छा
अरे तखन स वेह लोक बताह बना बटूवा देलक ये हमरा फोन करैत करैत क ओइमे से बताह बैन गेलहुँ हे याद
ए तब तो भलाई के लौ तय दुआरे अहू जे अहाँके एगो इंस्टा पर मैसेज भेजने छलै अ के हमरो दीदी एड कऽ दियौ से नम्बर देलै अपन भावना झा ओत् छलइ
हँ उह ओहो हम एखन देलकहु हुनका कऽ रहल छीयै
आछ
ई छछ भए गेल ओ तखन स
आहाँ के कहिया से टाक्स टास्क भेटल
हमरा मतलब आइ एपसब डाउनलोड केलियै ने त साॅंझ सॅं
सा आच्छ ई ऑटोमैटिक्स रिकॉर्ड भ क चैल जेतै ने एप
हँ हँ हँ ई ऐप के बारे मे जादा बात नै करै के रहय छै ऐठाम फिरती हँ ई सब बात नै
और अच्छा छै न सबक भलाइ करऽ के छै
हँ यार हम देखलियै बहुत लोक के बैसल तऽ हम सोचलियै जे हमरा जे भेटले और ई फ्रॉड नै छै तऽ हम लोको के क दियै
हँ निक खेलऊं आइ त जो भी भला करऽ बला आ त बहुत ही फायदा होइ छियै करत तऽ दस गोटा क आशीर्वाद भेटत छै कि नै
बहुत गोटे बेरोजगार छै ने
हँ श्येम के केेलौं और ककरा केेलऊ और अपना ग्रुप मे ककरा ककरा केने छि हमरा श्याम क और आ ओकरो बरसो क कैने छियै बर्षा क
हँ
अच्छा
सबके केने छीये केओ छूटल नहि छै कहतै
अच्छा नीक केलौ अनुराधो सबके कऽ देने छियै
नहि ओकर ने केलियै
अच्छा
जकरा इंटरेस्टट रहतै देखियौ अखन जकरा इंटरेस्ट छे से खुद हमरा कऽ रहल छै ने
हँ राइट आ अखन अहाँ जे इंस्टा पे डाल देलहुँ ने ओ बहुत नीक केलहुँ ऐसे की हेतै कि जेकरा बहुत लोक के जेकरा जरूरत नीट रहते जेकरा अफ जोड़ के मन हेतै जे जेकरा अपना इंटरेस्ट हेतै अन्दर से ओ अपने आहाँके सामने से मैसेज करत आ जे अहाँके चिन्हैत तो तऽ बुझबे करते ने कि भाय जे हमरा जे कहै छथिन से बात सही केलहुँ आर ई नीक केलहुँ कि जो चीज प्रमोट करैत छी ओहिसँ अहाँके आगाँ बेनेफिट बड्ड भेटत बहुत ज्यादा भेटत
नीक केलहु ई प्रमोट केलहुँ बहुत नीक काज केलहुं बहुत नीक लागल हमरा अहाँके वीडियो देख के
बहुत खुशी भेटल अ तऽ फोन हमर ठीक ऐछ नहि फेर भी हम आहाँ के सबटा वीडियो के नीक से सुनलहुं नीक से देखलहुं बड़ नीक बड नीक नथ लागल हमरा फोन नीक काज करै छै हहाँ और हमरा बड़ लोक से गप्प करऽ में कम्फ़र्टेबल बाला गप्प
हाॅ बिल्कुल मैथली में किछु भी बात कऽ सकैत छी
अच्छा
एहिमे बस कल लगबैके रहै छियै हमही अहाँ हमे से बात कऽ लेब छत्तीस बार हमरे से बात कऽ ले
हँ ठीक छै से तऽ हमरा पचास ई सए बेर हमरा भेंट रहत तऽ हम सए बेर कऽ लेब अहाँ कऽ लेब आहासे गप्प ओ की छै सोचऽ न पड़त ने और अनदर से त सोच पोरै छै की बजबै सामने वाला जतबे पुछतै ततबे आन्सर दऽ पेबै एक्ट्रा बाजल नहि हेत से गप्प कहे छी
हूं
हा ओरियाई नहि छै और ऐडो करै छी लोक सब कऽ
देखियौ ने लोक सब कते बताह बनेने छै
की करबै सब जानकारी नहि रहै छै हम तऽ पता छै केना केना कऽ क्पल फटफट भरना घैर तऽ देेल ओकर तऽ पता नहि सहि भेल की नहि भेल हम तऽ सबटा इंग्लिश खटखट खटकट लिख कऽ भैर देलहुँ आ समिट करऽ मे जब ई एहि ऐप सँ जुड़य के बाद जे से सब हिन्दी लिखल छल डाउट पे किलिक करअ के छले तऽ से क देलैउ
अपने आप
और कहुँ
अपन ती लाइव मे गेल छेलहु न कल्हि आहाँ
हम
उ भी लाइब अहाँ के गजब के छलह मने हम ते नहि देखलहुँ अहाँ के स्टोरीये टा देखलहुँ बहुत नीक लागल ऐहन किया करै छै पगलेठ जका उ लोलहा बड
दौड़ब तऽ अहाँ न
लोलहा बड हसे छलै नीचा से कि प्रदीप लिखै छले किछो
के सब छला ओ लइन मे ये
ओ पता नै बहुत लोक रहे ओमे जूरल प्रदीप छलै किछ कछु लिखे तहि पर ओ गढ़ियोबै छलै
क कहै छले कान स खून निकैल जेतै हमर पहिला प्यार छलाह अब
पर हमरा नोटिफिकेशन नहि आयल अहाँ जोड़लो तऽ
केतअ
इंस्टा पर अहाँ के नोटिफिकेशन नहि आयल अहाँ जुड़लहुँ लाइव मे तऽ
हम भारती के नहि फॉलो केयने फॉलो हमरा उ केयने छै फॉलो बैक नहि देने छी भारतीे क बकी अहाँ क तऽ अहाँ से त अहाँ अनफॉलो क दे तखन तऽ हमर रहबे करैया अहाँके फल के हम र दे छी अहाँके तऽ अहाँ के नोटिफिकेशन नइ आयल अहाँ जोड़लो तऽ हमरा नहि पता चलल लाइक कखन चलल ओ तऽ हम हम हुँ छलहुँ ओहि टाइमिंग जे देखलहुँ अहाँ कऽ ओहि टाइम मे तऽ हम छलहुँ मतलब इंस्टा पर ऑनलाइन पर नोटिफिकेशन नै एल आहाँ क
व पूछऽ वाला छलो किया बंद केने छी की अहाँ अपन नोटिफिकेशन लाइव मे जाय छी तऽ ककड़ो
फेरा भगवान
हू
आ दस मिनट मे अपने आपके कॉल डिस्कनेक्ट भऽ जाइ छै
हाँ हाँ
अच्छा भए गेल नौ मिनट एक मिनट मे डिस्कनेक्ट भऽ फेर अहाँ दोसर दोसर गोट के जोड़बै
ह फेर हम ककरो हमरा त माथा चटि रहल य
तकरे जो अच्छा कि बड़ि छै रध रण कह ओ सब के कऽ
देखबे करते ए से बहुत नीक हेत एहि दुआरे किछु अपन पैसा आबि जायत तऽ बढ़िआँ रहत ने मोबाइले रिचार्ज तऽ जे भी किछु अपन अपन किछु अलग रहैत छै
ह भऽ जेतै तऽ सही बात छै बहुत फायदा
ओह
हाँ निके रहते फायदा ते रहबे करते
सु ये सुनिय ने ये कहो लगी है हे यो छोरो सब बेरोजगार सब छै हे हँसी कहैया के हमरो ऐड कऽ दिअ
हँ जेहे कमाइ भऽ जेतै सहिए कह दे ह
कथी नाम छै छौड़ाके देखबो नहि केलियै अंकित
छोरो सब छै बेरोजगार
क
तोरे सबसे तऽ जादा छियै अन फीट
ठीक दस मिन सब ऊपर भऽ गेले
ह
पूरा बीज सुसू लागल छै क धान द क ह तब लओ ह
छोट शादी क बताहे बना दै छियै
ड कर
निछछ बना दै छै
हँ
हू
एक ह
य तऽ दस मिनट से ऊपर भऽ गेल काॅल डस्कनेट नहि भेल हँ तऽ दू मिनट चलते
भने रहऽ दियौ बढ़आँ छै
घट
जतेक मिनट चलऽ जल्दी टास के भेटतत रहऽ दियऔ
अच्छा
तनी त बात पर छै
हूँ
कतऽ गेलै त
हू
अहाँ खाना की सब खेलहु हमर तऽ काल्हि आब